हेलो
हलो
नमस्कार
जी नमस्कार!
सब ठीक छैय ने?
हँ सब ठीक छैय।
बिलकुल तो आज भोरीसे आकाशमे कारीग कारी बादल देखाई पड़ित रहल छैय। आ लगैत छैय जे आज जोरदार बरखा होइछ।
हँ बिल्कुल एही हँ बिल्कुल सही कहलियै हँ बिल्कुल सही कहलीह रहल छी ठण्डा हवा घना घोर बादर आ वातावरणक बदलैत रूप साफ संकेत दैत छैय जे वर्षा ऋतु अपन पूर्ण सौंदर्य संग
आलबी गेल छैथ अछि
सच कहू तऽ वर्षा कऽ पहिल पुहार जखन सुखल धरती पर पड़े छैय तखन माटिक सुगन्ध मन के एक अलग प्रकारक आनन्दैत छै
बिल्कुल ओ सऽ सुगन्ध एतक मनमोहक होइ छै जे बचपन कऽ बहुत संग बहुत रास यादसँ सब सबत मन मे आबि लगैत छै
कल्ही जखन हल्का बर्षा भए रहल छल तखन हम घरक बरामदामे बेसीकेँ बरखा देखैत छलहुँ आ वातावरण बहुत शान्त आ सुन्दर लगैत छै
हँ वर्षाक बूद सबक आवाज पेड़ पौधा कऽ हरियली आर ठण्डा हवा मिली केँ प्राकृतिक एक अशुद्ध दृश्य प्रस्तुत करैत छै
हमरा लागे छै जे बर्षा केवल मौसम कऽ परिवर्तन नै बलकि प्राकृतिक नव जीवन शुरुआत से होइछ
सही कहलिह वर्षा केँ पानी से खेत सब हरियर जाइत छै आ किसान सबक चेहरा पर आकाश मुस्कान आबि जाइत छै
सच कहु तऽ गाम में वर्षा के दिनक अगले आनंद होइत छै विशेष रूप से जखन बच्चा सब पानी मे खेलैत कुदैत छथिन
बिल्कुल बच्चा सब बरखामे भि जऽ तऽ कागज नाव चलाबैत आ खूब मस्ती करैत छथिन
कल्हियदेखलियो जे पोखरी आर नदी सबक जलस्तर धीरे धीरे बढ़े लागल अछी
हँ वर्षा जल प्राकृतिक संन्तुलन लेल बहुत आवश्यक छै क्यूंकि इ भूजल स्तर बढ़ाबैत छै आ जल स्रोत सब केँ भरैत छै
हमरा लगे छै जे किसान सब बरखा केँ प्रतीक्षा सबसे अधिक करे छथिन
बिल्कुल खेती बहुत हद तक वर्षा पर निर्भर। रहैत छै आ समय पर बरखा भेला। आ फसल कऽ उत्पादन बेहतर होइत छै।
सच कहू त बरसातक दिन गरम चाय य गरम पकौड़ी कऽ स्वाद और बढ़ा दै छै।
हँ ठण्डा हवा आ बरखा बीच गरम भोजनक आनन्द। वास्तवमे विशेष होत छै।
कल्हियो हम सोचे छलु जे वर्षा प्रकृतिक एक प्रकारक सफाई अभियान जेक होइ छै।
सही बात बरखा धूल कन मे कम। करैत छै आ वातावरण केँ ताजा बना दैत छै।
हमरा लागैत छै जे बड़खा कवि लेखक आ कलाकार सब लेल प्रेरणाक स्रोत। सेहो रहल छै।
बिलकुल। वर्षाक सुन्दरता आ सख्यक कविता गीत। साहित्य्यक रचना लिखि गेल अछि।
सच कहू त जखन घनगोर बादल, बीच बिजली चमकेत प्रथम प्राकतिक शक्ति अष्पट रूप से महसूस होइ छै।
हँ वर्षा हमारा याद दिलबैत छै जे प्राकृतिक कतेक शक। श्तिशाली आ आवश्यक छै।
हमरा विश्वास है जे समय पर होइ बारी वर्षा केवल। खेती नहि बल्कि पूरा समाज लेल वरदान साबित करैत छै।
बिलकुल, बड़का जीवन हरियली आशा आ। समृद्ध के प्रतीक छै आ प्राकृतिक सबसँ सुन्दर। उपहार सबमे से एक मानल जाइत छै।
सही केेलिय, वर्षाक दिन प्रतिक सौन्दर्य। आशा आ मानव जीवन खुश। एक अद्भुत सगम प्रस्तुत करै छै।
बिलकुल, बरखासँ। दिनक चर्चा करैत समय हमरा बचपनक बहुत रास याद। सम्भव स त मन मे आबे लगैत छै। जखन हमसभ बर्खा शुरू होयइते घर। से बाहर दौड़े जाइत छलहुँ।
हँ कनि हम सेहो ओहि दिन सभक बारेमे सोचैत छलहु। जखन स्कूल से घुरत समय अचानक बर्षा शुरू भय। जाइत छल आ हमसभ जीते। बतैत बीतैत घर पहुँचैत छलहुँ
सच कहू तऽ ओ दिन खुशीक के तुलना आयक बहुत रास आधुनिक मनोरञ्जन से सेहो नहिही ऐकल जा सकैत छीये।
बिलकुल ओ समय बर्खा केवल मौसम नहि बल्कि उत्सव जेकाँ महसूस होइत छल
हमरा लागत छै जे वर्षा ऋतु प्राकृतिक सबस जीवनत आ रंगहीन ऋतु सबमे से एक होइत छै क्यूंकि एहि समय। चारुकात हारियाली फेला जाइत छै
सही कहलियए सुखल खेत बंजर जमीन आ पेड़ पौधा सब वर्षाके बाद फेरसँ जीवनसँ भरल देखाइ पड़ै छै
काल्हि हम खेतक कात से गुजरि रहल छलौं जतय बर्षाक पानिक चमकेैत बूँद सब सूर्यक हल्का। रोशनीमे बहुत सुन्दर लागि रहल छल।
हाँ प्रकृतिक ओ दृश्य एतेक आकर्षक होइत छैय। जे मनुष्य अनायसे ओकरा निहारते रहि जाइत छै।
सच कहू तऽ वर्षाक के दिन मे पक्षी सबहक व्यवहार सेहो बदलि जाइत छै ओ लोक सेहो अपन ढंग से मौसमक आनन्द लैत दिखाय पड़ैत छथि।
बिलकुल कतेको पक्षी बर्खा रुकला के बाद खुलल आकाश मे उड़य छथि। आ वातावरण के आओर सुन्दर बना दैत छथि।
हमरा लागत छै जे वर्षा केवल प्रकृतिक लेल नहि बल्कि मानव मन लेल सेहो एक प्रकारक ताजगी आबैत छै।
सही बात, लगातार गर्मी आ थकानक बाद जखन ठण्डा हवा आ वर्षाक बूंद पड़ैत छै तखन मन प्रसन्न भए जाइत छै।
काल्हि हम एके कविता पढ़लू जहिमे वर्षा के धरती आकाशक मिलन कहल गेल छल।
ई तुलना बहुत सुन्दर छै। वास्तव मे वर्षा प्रकृतिक विभिन्न तत्व सबके एक दोसर से जोड़बाक काज करैत छै।
सच कहू तो गामक जीवनमे वर्षाक महत्व सकर तुलना मे औरा बेसी महसूस एकल जाइत छै।
बिल्कुल किसानक आशा खेतक हरियाली आ फसलक भविष्य बहुत हद तक समय पर होए वाली बर्खा पर निर्भर करैत छै।
हमरा लागत छै जे वर्षाक प्रत्येक बूंद जीवनक सन्देश आबैत छै।
हाँ कियेकि पानी विना जीवनक कल्पना सेहो संभव नहि छै।
कल्हि हम सोचैत छलू जे जखन बादर गरज गरजते छै आ बिजली चमकते छै तखन प्राकृतिक शक्ति प्रत्यक्ष रूप से महसूस होइत छै।
सही केहलु ओ दृश्य मनुष्य के याद दिलाबैत छै, जे प्रकृति कतेक विशाल आ शक्तिशाली छै।
सच कहुँ तो वर्षाक राति मे छत पर पड़ैत बूंद सबक आवाज सुनाय बहुत सुकून दैत छै।
बिलकुल, ओ आवाज एहेन लगैत छै जेना प्रकृति स्वयं कोनो मधु संगीत बजा रहल हो।
हमरा विश्वास छै जे वर्षा ऋतु सँ देखन कवि लेखक कलाकार स आ प्राकृतिक प्रेमी सब लेल प्रेरणा स्रोत बनल रहत।
हँ, कियाकि बर्खा केवल पानि नहि बरसाबैत छै। बल्कि संघी भावना स्मृति आस्था आ नव जीवनक संदेश लेयो लय के आबैत छै।
सही कहलियै। वर्षाक दिन मानव जीवन प्राकृतिक आ कृषि सभक बीच एहन सुन्दर सम्बन्ध स्थापित करैत छै जेकर महत्व शब्द मे पूर्ण रूप से व्यस्त करनैन कठिन छै।
बरसात दिन एक आओर विशेषता ई छै जे मनुष्य के प्राकृतिक नजदीक लय आबैत छै। आ जीवनक मूल्य आवश्यकता महत्व बुझाबे छै। हल्लौ
बिल्कुल जखन लगातार वर्षा होइत छै तखन हम महसूस करैत। छी जे पानी वास्तव मऽ जीवनक कऽ आधार छै।
कल्हि भोर मे जखन हम घरक बाहर निकलियो तखन देखलियो जे वर्षा के पानी। गाछ पात सब चमकी रहल छल
हँ ओ दृश्य एतेक सुन्दर होइत छै जे। जेना प्राकृतिक स्वयं अपन नौ रूप धारण। लेने हो।
सच कहू त बर्खा बाद गाछक पात पर टांगल पानी। उन मोती जेका चमकैत अछि
सही कहलिहि सूर्य किरण। खजन ओहि बूँद सब पड़ैत छै तखन। दृश्य ओरा मनमोहक जाइत छै।
हमरा लागै छै जे वर्षा ऋतु मऽ प्राकृिक सुन्दरता। अपन चरम पर पहुँची जाइत छै।
बिल्कुल हरियर। खेत ताजा हवा भरल पोखेर आ बादल से। घेरल आकाश आ शुद्ध वातावरण तैयार करै छै।
कल्हि हम देखलियु जे गामक बच्चा सब। बर्साक पानी मऽ फुटबॉल खेली रहल छल।
हँ बड़का बच्चा सब लेल विशेष खुशी। आबैत छै। क्यूँकि ओ लोक होलीके खेलबाक अवसर पाबैत छथिन।
सच कहु तो बचपन बरसातक स्मृति जीवन भर मन में बसल रह छै।
बिल्कुल कागज नाव बनाए। पानी मे दौड़ाय आ मित्र सभक संग। भेजनाइन बहुत यादगार अनुभव होयत छै।
हमरा लगे छै जे वर्षा लोक सब मन मे सेहो एक नव ऊर्जा भरी देैत छै।
सही बात। गर्मी कऽ थकान समाप्त भेला बाद वातावरण ताजा। जीवित लगै लगैत छै।
काल्हि हम एक किसान से गप करैत छलु ओ कहै छले जे समय पर बर्षा। हुनका लेल भगवानक आशीर्वाद जेकाँ होइत छै।
हँ क्यूंकि एक नीक वर्षा पूरा वर्षक खेती आ उत्पादन। पर सकारात्मक प्रभाव डाली सकै छै।
सच कहू तऽ वर्षा केवल किसान लेल नऽ बल्कि पूरा समाज लेल महत्वपूर्ण छै।
बिल्कुलकुल बिल्कुल भोजन उत्पादन जल स्रोत आ पर्यावरणक संन्तुलन। सब वर्षा सऽ जुड़ल अछी।
हमरा लगे छै जे बरखा हम सब के प्राकृतिक महत्व याद दिलाबे छै।
सही कहलिये आधुनिक जीवनमे बेस। के रहला बादो वरसा। हमसब के रुकि के प्राकृतिक दृश्य देखबाक अवसर देत छै।
काल्हि हम एक विचार पढ़ली हूँ बरखा धर। धरतीक मुस्कान छै जे बादरक माध्यम से प्रकट होय छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै वास्तव मे वर्षा नव जीवन आशा आ। समृद्धिक प्रतीक मानल जाइत छै।
हमरा विश्वास छै जे जतेक हम प्रकृतिके। समझब आ सम्मान करब ओतेक हम अपन जीवन के बेहतर बना सकब।